नमस्कार भइजी
नमस्कार भाइी
कहू केहन समाचार छै अहाँके
अहाँके समाचार ठीक छै
हमहूँ एकदम नीक छियै अहाँ बताउ की करै छियै
हम तब टहलै छी एहि छतपर बहुत गर्मी छै लाइटो कटि गेल छै
बाप रो बाप गर्मी से तऽ हालते खराब अग छै
हँ अहाँके बात तऽ बिलकुल ठीक छै उके तऽ गर्मी हालत खराब कर देले छै
जी हँ आओर बाजू की बनै छी अहाँके यहाँ
बनै छिय खीर कचौड़ी सब्जी इहे सब बनै छै अहाँके यहाँ की बनै छै
ई तऽ बड्ड नीक खाना बने हैं यहाँके यहाँ हमरा यहाँ तऽ अभी सुर सड़ न भेलकै यए हमरा यहाँ तऽ बनतै आज रोटी सब्जी भुजिया दही यह सब बनतै की कहू अहाँसँ गर्मी मे कुछु मने न करै छै
ठीक छै गर्मी इतना है कि किछो मने नहि करै छै
की कहबै आओर कहू अहाँके यहाँ भैंस गाय हइ
हँ एगो तऽ भैँसी छै उएह दूध देबेलै दू चारि लीटर सवेरे शाम तऽ ओकरे खीर गाछ बनै छै
एक बात बाजू भाायजी अहाँके यहाँ नठ्ठा भैंस छै कि दोसर भैंस छै
नठा बैस तऽ न छै गामे के भैंस छै
अच्छा तऽ मुर्रा सुरती चाहे जफराबादी ईसभ भैंस छिय ने
हँ हँ हँ जी बिलकुल भाइजी इह ब छैी
हमरा यहाँ तऽ एगो नट्ठा भैंस रहलथि तऽ ओ ने बड़ सुन्दर दूध दै रहल लेकिन ओकरा बे देलकै सब
क है क ह भाजी क्य ब देल छी
दूध देबे लगलै ने तऽ ओकरा बेच देलकै अह बाजू आओर अहाँ केहन कपड़ा पहिहनइ छै
गर्मी के दिन मे तऽ दिन भर बगीचा चमे बैठल छियै आओर तऽ कुछु काम नहि हइ काहेकि इसकुल कॉलेजके तऽ छुट्टी हो गेल छै
हँ हँ से तऽ अहाँ एकदम नीके कहैत छियै हमरो कॉलेजके छुट्टी भऽ गेल छै आ हमहू गाँवमे आ गेल छियै आ दिनभरि गाछीमे बैठल रहैत छियै अहाँ जाइत छी गाछी दिस
हँ गाछी में तऽ जाय छीियै अहां के कितना दिन के गर्मी छै छुट्ट भेल छै कॉलेजके
हमर तऽ पैंतालिस दिनके गर्मी छुट्टी देलकैए अहाँ की करै छियै गाछीमे जा कए
गाछीमे बैठे छी गर्मी इतना है यहाँके तऽ पते हइ
हमरा तऽ सभ पता छै अहाँके बाजू कि गाछी दृस सवेरे ही चलि जाइ छियै
हँ सुबेरे ही जाइ छी खाना पीना खा के फेर उह बैठै छियै तहििका मिका पढ़ै छियै फेर चल अबै छियै अहाँके गाछी ह
हमरा तऽ बहुते सारा गाछी छै हमरा आमके गाछी छै लीचीके गाछी छै हमरा तऽ व्यापारियो ले जाइत छै फल आ हमनियो जे बचलकै से खाइ छियै अहाँ बाजू अहाँके की की चीजके गाछी छै
हमरा यहाँ तऽ आम के गाछी छै लीची के गाछी छै जामुन के गाछी छै इहे सब हय गाछी तयका मयका
बाबू ई तऽ बड्ड बड्ड गाछी क कहे छी अहाँ ई तऽ बड्ड छा छाँव दैत होतै
हँ छाँव तऽ बहुत अच्छा दै छै आ शीतल शीतल हवा दै छै इतना सुन्दर से मत पुछब
की कहू बाप रो ई गर्मी तऽ हमरा मिजाजे के एकदम बेकार कऽ देलकै छै अहाँ से बात करके बड अच्छा लगै छै अहाँ कहाँ से छी
हम तऽ दरभंगासे छियै
ओ दरभंगेमे छियै
ह हम तऽ गामेमे आयल छी अभी हँ अपने के भी मैथिली बहुत अच्छा लागै छै बोलै मे
बड नीक कहै छी अहाँ भाईजी आओर कहू अहाँके की की खाय मे पसन्द छै
हमरा तऽ खायमे चावल दाल चोखा कचरी तरुआ खीर कचौड़ी मटर पनीर के सब्जी हँ बहुत पसन्द होय छै
आओर तरुआ किस चीज के बनै छै अहाँके
हमरा यहाँ तऽ बनै छै तरुआ लौका के घिउराके बैगनके आलूके मरचाइके इएहे सभ बनै छियै अपनेके यहाँ तरुआ अच्छा लागै छै अपनेके खायमे
तरुआ तऽ हमरा बड्ड नीक लगै छै तरुआ केना हमरा यहाँ पकौड़ो कहै जाइ छै आ तरुआ जे है ने से अगर कम तेलमे बनाउ आ स्वास्थ्य के लेल जे हानिक कारक न रहे तब तऽ चार चाँद लग जैत तऽ मे
हँ हँ बात सही बा अपनेके आओर तऽ अपनेके के के तरुआ खा लेल जे के के चीजके खा लेबल जा ले
हमरा यहाँ तऽ नेनुआ घिउरा लौका बैगन कद्दू आलू प्याज सब चीज के पकौड़ा बनै छै आओर बाजू अहाँके यहाँ बियाह शादी भै छै केना
बिवाह शादी तऽ होते रहै छै
हँ अहाँके एगो किताब बतैयै जाहिमे पढ़ि कऽ अहाँके खूब पता चलत कि मिथिलाके बियाह शादी केना भइ भर रहल छै कन्यादान अगर पड़है के मौक का मिलत अहाँके
जी जी यैह बात जी
बड्ड नीक किताब उ हमरा लगै छै अगर अहाँ पढ़ब न ओहि मे कन्यादान मे तऽ अहाँके एकदम पता चलत कि पहिले के दिन मे मिथिला मे वियाह केना होइत रहै छै आ अब के की की चीज बदल गेल छै
बात तऽ अपने के बहुत सच बा ही
हँ तऽ अपनेके अगर अथी अहाँके अगर खाली समय जे मिलेत तऽ अहाँ कन्यादान जरूर पढ़ ले करब हर मैथिलके ई चीज करयके छै
पड़हब
आओर बताउ अहाँके गर्मी छुट्टी के की विचार छै कहाँ घूमे के जाइ छै
गर्मी छुट्टी मे त सोचे छिये कि वाटर पार्क के जाउ अहाँके चलबै साथ मे
एकदम चलबै भायजी अगर अहाँ हमरा निमन्त्रण देबै तऽ
जरूर देब अपनेके अहाँके कैसे नहि दे सकैली हम निमन्त्रण अहाँ तऽ अपन बतै छी
अब इतना कह देल छियै तऽ अहाँके एक दिन हम खाना पर जरूर बुलायब हमरा घरे और बताउ अहाँके मिष्ठान मे की की चीज पसन्द छै
हँ तऽ खीर कचौड़ी आ
मिष्ठान मिष्ठान मने कि जे ओ नइ होइ छैय मिठाई
बिलकुलु हम बताबै छी न मिठाइ मिठाइ सादा न नु खाायके हमनी सब मिठाइ खााय छी कि खीर कचौरी जड़े आ ओकरा जोड़े अगर गुलाब जामुन हो जाइ छै आ मिष्टी दही ओकर मजे कुछ आओर बा
यौ भायजी यौ केना केना बजै छी यौ यौ मिथिलाके तऽ मिठाइ मूँहे पर रहै छै अहाँ हमरा यहाँ जे आयब न त रसगुल्ला जे मिथिला मे जे लोक खाइ छै न से पचीस पच्चीस गो रसगुला एक बार मे पांग जाइ छै अहाँ जे अगर कहियो हमरा यहाँ आइके मौका मिलत तऽ देखबै केना हमनी रसगुल्लााक के करै छियै
जी जी
अहूँ खायल करू तब न मिथिला कहलायब
कते बड़िया खैबे करू मिथिला तऽ मिथिले छै
मिथिला तऽ एक नम्बर छै अहाँके की कहू अब अहाँ तऽ सब बुझते छियै दूध मिथिलाके एके गो पहचान दूध दही लस्सी आ छाँछ आ छाछ रसगुल्ला आ गुलाब जामुन
हँ हँ बात अपने के सही ब आओर कहल जाय ने गर्मी मे अहाँ बगीचेमे रहैत छी कि घरो रहल छी
हम तऽ भाायजी की कहू अहाँके सेरे सुवेरे गाछी मे जे निकलै छी मर मैदान पर पैखाना ओकरा दिनमे
ह अच्छा मतलब पानी उाननी ले के जाइ छी आ वह लेटिंग उटिंग करै छी छै नहि
अब ई सब गन्दा गन्दा बात नहि करू भाायजी इ मर मैदान बोलल करू आ
जी भाइजीतमे मजा चलै छी आम खाइ छी पनिया ज ले जाइ छी न तने हो छी
अच्छा तऽ एके गो काज से दूगो काज होइ जाइ छै ने पानी ले गेली कोन काज ला आ कयली कोन कोन काज हँ बड हसमुख नेचरके
भाायजी हँ सही केन चाहे छी आज आदमी के दुनिया मे की चाहिे छी हँसे खेलैके चाही
आओर की अब जिन्दगी क्या है
भाइजी भाइजी हम अहाँकेँ बता दै छी कि आजके समयमे हँसल ही जीवन छै
लेकिन हम तऽ एकगो चीज कहब अहाँके
हँ बताओल जाउ
कि खेतमे नहि जायल करू झाड़ा फिरै
जी नहि भायजी अहाँके अपनेके पता छै भाइजी भाइजी हमर बात सुनल जाउ अहाँके पता छै आजकल सब चीज के फैसिलिटी हो गेल छै गाँव ए इतना तरक्की कले छै हर घर
गाँमे अहाँके मर मै पैाना सब फेसिलिटी अह उप् छै घर मे आब जे खेत मे जायब ओस कितना ल के नुकसान हो जाइ छै
पर्यावरण दूषित होइत छै भाइजी
तब की केना नीक बात बात बजै छी अहाँ
आओ भाइजी हर घर भाइजी हर घर शौचालय हो गेल छै
तब ई नया नया योजना शौचालय योजना पखाना योजना तऽ ई सब से देश विकास नहि करै छै आओर बता तब अहाँके आम चूड़ा खाइ ल पसन्द हइ कि दही चूड़ा खायइ ल पसन्द छै
हमरा तऽ आम चूड़ा दही चूड़ा दुनू भाईजी प पंछय
अच्छा हमरो के दही चूड़ा मैथिल जे छीियै ने मैथिलके तऽ दही चूड़ा तऽ केना कहू अहाँके दही चूड़ा तऽ एकदम आ दही चूड़ा ओहिमे जे आम हो जायत तब
भाइजी कहै बड़ कि भाइजी कहै बड़ किी ठीक बात तऽ मिलल जे कहि तऽ खायल जाइ
एकदम अहाँ नीक कहै छीयै आब हमरा बादमे बतिया अहाँ से खाना खा जाइ छी चल